हेलो
सुप्रभात
सुप्रभातम सुप्रभातम।
की सब भऽ रहल छै?
आय कनी गाड़ी विलम्ब से चलि रहल ए हमर सभक।
से कियै बर्षा के ल कऽ?
नै वर्षा लऽ कऽ नै कनि हमरे बुझे पड़ैयै जाँच करबय पड़त। जाँच दर्द कनि छै बेसी। रीढके नै ऑपरेशनवलामे रहै छै ने दर्द। कखनो कालके बढ़ियो जाइ छै ने ओ। ओहे कनि आइ सोचै छी जे अस्पताल जा कऽ कनि आब तकर बाद काजक प्रेसर सेहो रहै छै।
अच्छा गाड़ी चलब लए अहाँके मना खेने अइ तऽ गाड़ी चलालै छियै की?
हँ गाड़ी चलेनाइ मना अछि हमरा मगर सवाल छै जे गाड़ी बन्द कऽ देबै तऽ सभटा तऽ कारोबार ओहि से ने छै। त
चारि चक्का ल लिय।
चारि चक्का तऽ छै हे, ललका वाला ने, चारि चका चारि चक्का लएक, हर जगह गेनाए, जाम बट रहे छै पटना मे।
ओ।
ओहि चलते कनि छै दिक्कत।
त बेसी दरद कर रहलल अय कि?
हँ, आइ छै कनि, आब भगवान! हनुमान जी के दिन छियेन, आ देखियौ केना की होइ छै।
बजरंगबली कष्ट दुर करैथ आहा के।
हू बड़ा छै, ई
काल्हि अहाँके, काज बेसी भऽ गेल ने काल्हि।
हँ, काल्हि बेसी एकाएक अर्जेंट भऽ गेलै।
आब खाना -पीना आहा बुझाइया ठीक स अहाँ खेलियै ने?
हँ, मेन भरि दिन कहलखन व्रते भऽ गेलै, आ आइयो भऽ गेल, आइ तऽ छै, मंगलवारी छैन, हनुमान जी महाराज के। दिन छैन आए, ते विशेष तौर पर छै। तऽ, ओहि मूलके देखय पड़ैत छै।
हूँ।
एनहिए चलतै, दुनिया दारी आब।
हँ।
जे रहतै से ओनाहिए चलतै, कोनो बात नहि छै।
हूँ।
भगवान के महिमा छैन सभटा, जेना चलै छै।
आर कथ, की क रहल छी अहाँ?
अखन कनि बाहरे मे छी, नहि बाहरे मे छी कनी, किछु क नहि रहल छी, ठाढ़ छी। कनि बौआ झाड़ू लगा रहल छथि, वएह कनि देखै छियनि। हू।
ह। आओर ह अहाँके की कहै। से उमहर, गाँंव घर मे, खेती पथारी होया कि नहि, उम्हर।
हँ धान रोपा रहल छैय, एहि बेेर तऽ वर्षा भेलै नहि बरषा। तऽ तैयौ ह, बस आ भगवानके। की महिमा छनि से नहि कहै, धान रोपेतै नहि तऽ केना चलतै?
हँ मेन तऽ इम्हरका खेती जे छै, से धाने छै। इम्हरका खेती मेन धाने छै, जे होइ छै से होइ छै। आब धान तकर बाद फेर कनि- मनी दलहन तऽ बुझियौ, लगभग सभ ठाम आब उठले कमे भऽ गेलैएा। आब अहाँके खेसारी मसुररी तऽ, अहाँ सब बी उपजै छै, खेसारी मौसुररी सब यौ?
खेसारी मसुररी तऽ खतम छै, ध कनि हमरा सबके अथी होइ छै। की कहै छै, मूँग होइ छै, राहति नहि, मूँग होइ छै, मूँग होइ छै। दू क्विंटल, तीन क्विंटल ह भऽ जाय छै, हँ -हँ ओ मूंग होइ छै। छ छै खेत, हलगर खेत छै हमर सबके, तीन-तीन फसला खेत छै ने, तऽ तीन फसला खेतमे तऽ होइते छै। ह गेहूँ अबै छै।
अच्छा! हँ इम्हर गहूममे धान होइ छै, मतलब मगर उएह छै, गहूँममे कनी खर्चा छै। ओहि चलते लोक अहाँके जादा कर नै चाहैत छै। आ से बात छै। परेशानी छै, खर्चा छै जादा।
छैहे खर्चा। खर्चा परेशानी दुनू छै एहन तऽ आब त मेशनरि भऽ गेलै ने खेती बारी आब कणिक खर्चा कर पड़ै छै तकर बाद फेर सभटा
हँ तऽ कहलौव की जे अहाँ जे छै से ओ हुन ओ जे छै नंबर जे से एल रेहेहमरा तकरा तै पर हम नै फोन - तोन केलिए। नै न करब आय।
अ आय हम गप्प हुनकासँ कैलखन नै कऽ सकलियै।
आ छोरू हमरा करहो के ने आब ई दस रुपये ल हम जकड़ा तकरा स गप क
नय -नय ओ सुगन्धा हमर दोस्तिन छैथ ने।
हँ हुनका जे अहाँ, हँ पुइछ लेबैन जे ओ महिला छ। थीन ओ जखन दिनगर खा फ्री रहै छथिन। तऽ हमहूँ दिन में फ्री रहलउ तऽ तखन अगर
हु हुनका-हुनका हम कहलियेनहे, जे एकटा हमर कनियां-कनियां कहै छै देखियौ किछ कह जाइए हमरा। एतऽ हमरा सैर छैथ, ओ गप करती अहाँ स तऽ ह फोन नम्बर हमर दऽ देबैन, तऽ गप्प करती हम कहली हँ दुनू गोटे अपन गप कऽ लेब।
हँ।
आ एहिसँ कनि आदमीके आपकता सेहो बढ़ै छै, न दीकी सेहो बढ़ै छै गपशप केलासँ।
आब जहन ई एक सो अस्सी मिनट पूरबय के छै, त गप, अच्छा हँ। ओनाहितो हँ जते लोकस सम्पर्क बनल रहत ओतेक निक छै।
हु सम्पर्क रहै छै तऽ बढ़िआँ रहै छै, कोनो तरह के दुनिआँ मे मनुष्य अखन मनुष्य के वास्ते छै।
छैहे कि मानवता सभ स पैघ तऽ चीज मानवते छै। मनुष्य में मानवता नै भेलै, आपकता नै भेलै, तऽ फेर मनुष्य किये कहेतै।
आय लाल मामा आब नै छेथिन, लाल मामा जी सराठ मे। तऽ आब सुन लगै छै, कते रहै छलखिन हैरदम ओकरा सेहो हाहा एकदम होइत रहे छलैये। हँसोने रहै छलखिन सबके जगौने रहै छलखिन।
हू-हु।
भैलै आब ओ खतम भऽ गेलखीन तकर बाद मोने नै लगै छै आब श्राध मे तऽ आब पहिलता वाला नहि रहलै आब, हु नै ओ नगरी नै ओ ठाम।
छैहे माँओ नै ठीक रहैये। ओहो कहैये जे आब हमहूँ ने बेसी दिन जीबो हम कहलै एना किये कहै छीही।
हू आब एकटा स्तम्भ छथिन ओ ने। स्तम्भ छथिन ओ, आ हुनके चलते तऽ सभ जाय छिये अहु सब जाइ छियै, मैन लिय। सभगोटे नैहर के तऽ एकटा स्तम्भव उहे छै। भास्कर बाबू छैथ तऽ हुनकर कनिआँ जे करथिन।
हू।
तऽ की मिलनसार नहि छथिन, झगड़ा
हाँ।
अहाँसभ के आवेशपात करैत छथि जाइ छी तऽ, ओतय नैहर में, एखन तऽ ओ नैहरमे छथि।
रहतै तखन ने आवेश आ पात, रहबे नहि करै छै बेसी दिन।
अच्छा नहिरे बेसी, तऽ से अहाँसभ कनि हुनका कड़ाइ करै कऽ कनि तऽ फेर नैहरके बुझै छियै बड़ा, घरके बर्बादी भऽ जाइ छै एनामे। नैहर के बेसी नहि हेबाक चाही, आइ अहीं के नैहर कतबा दूर पड़ैत छै बेसी दूर पर तऽ नहि छै।
नहि हमरा देखे छियै। दिन निकालि के जाइ छी त निकालि के जाय छी, मोन छलै खराब आ दू दिन से सोचै छलियै जायब जायब से नहि भेल गेल।
ते ने तऽ वैह ने माया जाल जे लोक बुझे छै हमर ई घर जे तऽ ओतऽ तखैन त मतलब नहि छै ओहन ढङ्गर। परिवार नहि छै तखैन। अहाँ सभ कनि कड़ाई करियौ आब।
ओहे भेलै शुरू से करतियौ ते शासन नै भेले तै लऽ कऽ अहां के छुट के गलत फाइदा छै बुझने। तकर बाद दोसर छै जे ओकर शर्त छै जे किछ करै करै भास्कर किछ करै।
अरे भाय पुरुष पातर छै तऽ किछ तऽ किछ करबे करतै आय ने काइल, हं कनि भास्करो के आब कनि किछ करबाक चाही, ठीक छै ओ त खैर बात ठीक छै, मगर एहनो नहि हेबाक चाही जे आदमी के मानि लिअ जे कि
संगे रहिके सम्हार तै ने से रहितै ने कोनो चीज के दिक्कत तऽ नहि छै, अभाव तऽ नहि छै। के भोग केनहार छै।
कनि कड़ा कड़ी अहाँसभ ओहिपर लगियौ बुझलियै। आओर ओना नहि हैत, ई तऽ एना घर गड़बड़ा जेतै, आँय।
ककरो नहि समय छै।
तऽ आखिर भास्कर अपने कहथुन जे कि चल हमरा संगे रहबै। मतलब परिवार जिनकर छी, आँय
किछु न किछु त करबे करतैत।
नै एहि पर जल्दी लेट नहि, बेसी लेट भेला पर की हेते ने जे माया लाइग जेतै नैहर से आ नैहर नैहरावला सेहो कहतै जे नहि कोइ पहल क रहल छै त दिक्कत भ जेतै एनामे आगू। आ ओहि माया ओहि चिन्ता से लाल मामी के और अथि हेतैन। मोन में।
हं आओर तकलीफ आ सभ छै एहि अवस्थामे आ त शरीर में एतेक तरहके परेशानी छै तखनो सबटा फेर करऽ पड़ै छै। कतबो अहाँके काजवाली कतबो रहत कतबो काज क देत तैयो ने भोजन त फेर बनबैये पड़ै छै।
ओ सही बात छै ओ अहाँसभ कनि पहल करियौ ओहिपर। बुझलियै की ने, अहा सब कनीं साढू के कहियोन जे कड़ा कड़ी कनि लगथिन आ एकरा जे छै से शॉर्ट आउट क के- - ई त दिक्कत भ जेतै आगू- -
छः - -
आगू दिक्कत नहि हेतै कि फेर कोई समा नहार नहि रहतै घर के- -
नहि- -
यैई लाल मामी त दिनो दिन त आब बूढ़े नहि भे आब बढ़े बूढ़े नहि भेलखिन। त इहे सब गोप हेते। खेर चलू ई त पर्सनल मैटर छै ऐमे बेसी - - हमसभ त नीके गप कहै छिय ककरो। कोनो एहन नहि छै की कोनो गलत नहि ने रहल छियै। ‌। ‌‌
नँ- -
त साढू के कहियोन कनि कड़ा करी लगथिन एयपर- -
देखियौ ओ किछ- -
नहि बुझलिय बातके जेना प्रशनल लेवलपर अहां कनि एहिपर पहल करबै- - जे पुरखा पुरखी कनि कड़ा कड़ी देतै लोक कहतै नहि किएक नहि रहतै। कोन चीज के दिक्कत छै त अपने भ जेतै कनी- - नहि त सभगोटे जे अयै पर मनि लिअ चुप रहबै त फेर आगू- - परेशानी बला बात छै।
हूं- -
हमर जे कहने अछि से बुझयो, बहुत जल्दी पकड़ पड़त अहाँसभकेँ अगर नहिहरा रहय चाहै छतिन तहेन-, -
ह
नोट बोड कि भेल- - ठीक बात नहि भेलै आओर आब लेट भऽ रहल छै ई सब सब गपमे- -
हं- -
हमर अन्दाजस हमर कथम सह- - त सै सैहे बात छै, आर -आर- - की और कोनो मैटर छ कोनो मैटर नहि ने छै।
नेय - - और ने उहे इही काज धन्धा ई किछु करू तऽ एतै अपन रहतै से बात- -
प्रभाई तऽ नहि होइ तऽ कोनो तरह के कानो दौड़ी अपन- -
सएह कहै छियै जे ख दलानो पर एकटा दोकान खोल ले किराने दोकान- - आ नहि होइ छै, एल टेल छै, अरे इसकुल छै, अथी छै चल- - ते अहाँके दै त कोइ आस -पास नहि छै, दोकान- - सभा गाछी में तऽ बहुत छै आज- - ई सब अहाँ के नहि छै तऽ छोटे छै न जतऽ नहि छै ततऽ छोटे सिन खोलि लेतै- -
हुं - -
आइ काइल त लोग वैहे दोकान में सब चीज रखे छै, फ्रिज राख लेलक- - त ठंडा -ठंडा ओथी रखलक त ओहो सब अहाके- - के जे छै से आ बिक्री होइ छै। दूधे रखलख प पनिरे रखलाख पर छे - - कहिया से कहै छियै मगर बात छै सुनते तहन ने इह हम अथिये से जेअकाने बनल छि। समय अखेन नेय न छै गुड़िया गहना दुरागवन छट नेय छै रहत ने- - केहेन- केहेन धूरिया जाइ छै से ओकरो समय एखन भुरआएल छै।
हँ, बड़ा ई तऽ चिन्तनीय विषय छै, हमरा नहि बुझल रहए हम तऽ- - त कनि नहि बढ़िया लगे छै बेसी अन्दर तक पूछे मे मगर आई पता नै चर्चा पर जे चर्चा भेलै नै हुए तऽ सारूह सँ हमरा गप्प करायेब आहाँ बुइझ गेलियै। और दें दे ओकरा अरे ठीक छै ओ करतेै पुरुख। छै तऽ किछ ने किछ रुख के भाग कखन बदलै छै। ओ कहना बड़ा मुश्किल छै लालू माँ कहथिन ने- पुरखास से भागे स्त्रीम चरित्रम बड़ा बढ़ियां एकटा याद आबेै या आब तऽ बिसैर गेलियै।
हँ।
देबो ने जानअसी भगवान नेै जानैस थिन जे। कखन बदलतै मगर ई चीज तऽ मने कम सँ कम जे छै से शरुका आय हमरा गप कराएब? और जतेक जल्दी मे एयपर पहल करय जाय जाउ एयपर लेट नै करय जाय जाउ आब। समय बितला पर और असन्तुष्टि बढ़ै छै। और हमर कथनाननुसार ई बात जरुर जतेक जल्दी पहल करी एयपर। लड़की आइब जाय कम से कम घर।